हेलो हँ की हाल चाल छै
तऽ सब नीक छै दीदी अहाँ कहू अहाँके की हाल चाल छै
ठीक छै ठीक छै अभी तऽ तनिका ओ- सभ नीक छै बड़ नीक छै सब अब एखन आएल से छुट्टीमे तऽ हँ बुझियौ जे जेना त्यौहारे के माहौल हइ बच्च- बच्चा सबके अएलासँ
हँ घर भरल भरल लगै छै
हँ खूब नीक लगै छै रौनक भेल छै घर मे केना दिन बीत जाइ छै
हँ सुबह से क-केना रात होइ छै केना रात से सुबह होइ छै हाहााही ही करते दिन कट जाइ छै हँ
समे ई बनाउ बनाउ खियाउ खियाउ ओहि सबमे करै कै दिन निकलि जाइत छै अहाँ कहू
अहाँ हमरा आरके भी सभ नीक छै हमहूँ आबल छियै तऽ निरमो तो इमर त बड्ड गर्मी छै दीदी बड्ड गर्मी छै एकदम पसीना पसीना दिने राते माथा खराब हो जाइ छै
अरे बाप
कल तऽ हमरा आरके भितरी बुखार भऽ गेल तनि शरीर ऐसन छै न की ज्यादे थकावट हो जाइ छै तऽ भितरी बुखार हो जाइ छै आ उ भर के खुल के बुखार बोखार होबै छै न तऽ ठीक रहै छै आ भितरी भितरी जे रहै छै एकदम देह के तोड़ देबे छै आ ओ ठारी सबमे न खोला भ गेल छै
हँ तऽ ओ फोला होल छै हँ ओ गर्मी से भेल छै एते पेट के गर्मी जे होते न से ओ फु-फफोला उ कोला बन के निकले छौ
हँ दीदी हमरा आर के न हमेशा हो जाइ छै ई चीज वा ने दस दिन महना दिन पन्द्रह दिन मे हमेशा हो जाइ छै कबो कबो तो एक जगह होवे छै आ अब की आर तो देखे छियै कि नीचे के पूरा ओठ में
आ ह ह
एकदम माथा खराब लगै छै आ दस बारह दिन बाद घर मे बियाह छै ननद के आ ऐसन लोल ले के कहाँ
आ कहाँ जेबै ती ते लोल तऽ छोड़ दियौ आ जे बुलियौ जे हम कहै छियै जे कुछो खाइ लऽ नहि जाइत होतै ने केना मन ही ने करैत होतै बड़ी दिक्कत होइत छै हँ कोनो स्वाद नहि बुझ इत होतै कोनो खाना नीक नहि लगै
ओ तऽ अभी मौसा मौसा बजार गेले हलथिन तऽ लै तने ओ एन्ने मिलै छै तनी ओ अ की कहै छियै ओकरा आरके तारकून तरकुल्ला हँ ओ जे तार गोला न मिले छै से कहै छै व्हाट्सप्प ठण्डा होइ छै त एने त तनी सस्ता भेटाइ भेटाइ छै त मर उठा के बिस पच्चीस तीस गो लेएथुन आब ओ तो दस बारह गो हँ की खाउ तऽ दस बारह गो तो खैलम खाइ मे भी नीक लगै छै एकदम लि - चीर स्वाद लगै छै हँ आ कहै छै ओ आर से पेटो ठंडा रहै छै तऽ हमहूँ खा गेल आब देखै छियै तनि र पेट ठणडा आत ई तनी
हँ तऽ शादी छै तऽ की मइ न मिथिल खुले मे हो रहल छै छै
घरेर देने हुयै छै दस
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते तऽ बर काम निकल आएल होत शादी विवआह के घर मे त एतेक काम होइ छै जे पुछू नहि तऽ के-
सब विधकर हमहीं छियै त तनि बड़ पुतौह छियै त सब हमरा माथे पर छै देखे के अन्दर बाहर भीतर सब देने देबे लेबे सब चीजके
आ सास ससुर दुनू छथि
हाँ सास ससुर छै छथिन लेकिन ई चचेरी ननद के बिआह छै अ- चचेरी ननद चचा ससुर ना क ओ तऽ बारह पन्द्रह साल पहिले ही अथी हो गेलथिन तऽ पहिला बेटी शा- -दी छै तऽ सब मिली जुली तनि निकाल देत
मिलजुली निकालि देबै आ मेन कहियौ जे जेना बाप नहि छथिन तऽ एखन तऽ पितीयए भाइे एकरे सबके न जोर से शादी होतै चाहे ओसभ खर्चा करथिन चाहे बर बरात देखथिन चाहे रस्मो रिवाज करैलाए त चहियै अब एखनी जेना बाबूजी नहि छथिन तऽ माइ तऽ अकेले रस्म नहि करथिन कोइ न कोइ करबै करत तऽ हुन का बदला मे कोइ तऽ कर तऽ तऽ केना केना करै छियै केना केना तैयार वयारी हो गेलै की की तैयारी भेलै
हँ स-स लड़की के दिए वाला तऽ साड़ी उड़ी सब किना गेल छै लड़की- -कियरे के ले करके दुकान चल गेलियै एलियै कि भाइ तऽ अहाँ के जे पसन्द छै से अहाँ अपन छाँट के लै लिअब ई न कहब कि भौजी नीक साड़ी नहि देल छै ई चलते ब-हँ ई से अपन के जे जे अहाँके पसन्द छै से अहाँ ले लिअ तऽ साड़ियो दिला दिअ देली आओर कनि से - शृंगार पटार के जे सामान रह- छै चूड़ी चूड़ा ई सब ले लेल छथिन अब-अब देखै छियै आगेके कैसन प्रोग्राम रहै तऽ पूजा पाठ के सामग्री अभी नहि किनैयल छै तऽ पंडीजी एगो लिस्ट बना के देथिन ने तऽ ले करके एके बार बजार जायब आओर सब समान ब-
लेकिन की कहै छियै हम हमरा ई कहै के हइ जेना जे एखनि न्यूज देखबै ने अहाँ तऽ तनिका सोना पर भाव गिरलै हँ बाइस तेइस सौ रुपैआ गिरलै हँ
आँ दीदी आब ब-ज एक लाख साठि पैंसठ हजार मे बाइस तेइस सौ गिरीयै कऽ की फायदा भेल
एतह मानु जे दूयौ हजार तऽ कम पड़तै ने
तऽ एक ग्रामके चीज आ एक ग्रामके चीजमे तऽ दू सौ रुपैआ कम भेल आओर की
दू सौ रुपआ लेकिन की लेकिन लेकिन ले- सकै छियै अहाँ अखनी अगर लेबै चाहबै तऽ देखैय छियै न तऽ अहाँ बाइस कें रेट के न कहै छियै अब तऽ जेते महंगाई भेलै हँ तऽ बाइस के रेट के लोक कहाँ दै छै अठारह कैरेट के तऽ लो- सोना दै
ना ना उ तऽ बात सही छै आ- उ उतना आरमे मंहगा चीजमे तऽ तनि हिम्मतो टूट जाइ छै ऐसे तऽ हमरा आर घर मे लड़की की के नथिया नानी घर से आबै छै तो ओ आर लड़की के नानी गछले छै की हमरे हमरा आर देने से एगो कान के आ एगो नथ आ एगो हँ एगो पायल हम दे देब एगो बोझ हल्का भ गेल आब हमरा आर हँ आब हमरा आर के जिमा छै की एगो हाथ मे आओर एगो अं अंगूठी उंगू - -ठी आ एगो पायल उयील छिया उछिया करके फेर पाँच थान तऽ जेवर कम से कम देबे के हँ देबे के न पड़ी फिर लड़का के भी गोर तिलक मे चेन गछल छियै एगो चेन आ अंगू- मिला के कतनो कमतो जैसे तैसे भी एगो के जगह दूगो अंगूठी पड़ै छै एगो हमरा आर के घर मे अठमंगरा हो के नियम होबै छै ओकरा में दूल्हा रुस जाय छै तऽ ओकरा मनाबे खातिर एगो अंगु- -ठी रखे के पड़ै छै एको कपड़ा रखेके पड़ै छै आर ओ आर बाद फिर ओ आर बाद फिर एगो अ तिलक मे पड़ै छै
ई ते बड़ा नीक रस्म हइ हम नहि जानैय छै ई रस्म के बारेमे तनिका बतइयौ मंगरामे
अठ- अठमंगरामे जैस- से लड़का के अ- साला सब तनि गाड़ी से जब लड़का के परछ उरछ लेवल जाइ छै न तो मड़बा पेर लाबे खातिर अ- साल सब जाइ के आओर गर्दन तोलिया डालके आ नाक पकड़ के लाबै छै मड़बाप तक तऽ ओ आर मे हँ रस्म मजाक वला छै लेकिन तनि माय बाप के भारि पड़ जाइ छै अब ओहि बात पे दूल्हा के रूसे के रस्म छै किस- साला हमार नाक पकड़ के काहे ले के आइ- त ओ आर बात पे जीज रूस जाइ छै दूल्हा फिर ओआके ससुर जाग- -के आओर अथी वही अंगूठ- -ठी आओर कपड़ा दे के मनाबै छै की चलू बाबू तनि अब अथिके गोड़ पुजालू आओर बर् माला के तैयारी करू
हँ जे गलती भेल से माफ
हँ जे गल- -ती भेल से माफ करू तब जाके लड़का लड़की के भाइ सब चार गो पाँच गो मिलके लड़का के वहाँ से कन्धा पे बैठा के लाबै छै जय माला स्टेज तक हँ अंगूठियो लेलक दूल्हा कपड़ो लेलक दुल्हा आ हमरा आर के भाइ के कपारो पे बैठ
बैठके आइ गेल हँ -हहह ई तऽ बड़ी नीक रसम छै बड़ म-बड़ बड़ निमन लगैत होतै जखन होइत होतै तखनी देखे मे की की सुहावन बुझाइत होतै
भर रात तऽ ऐसने हँसी मजाक मे सब विधो भग- -गैल अब बिआहो भऽ गेल हँसी मजाक करते करत बिहानो भऽ गेल
बिहान हो गेल बिल्कुल बिल्कुल नहि बड़ी नीक नीक लगलै ई ई रस्म नहि देखले रहीं मिथिला के हम बहुत शादी देख केखलियै लेकिन ई जे अहाँ रस्म समझे मंगला ई जे रूसे वला कहलियै आठ मंगरा वला ई नहि देखलियै ई तऽ बड़ा नया सुनेना मिलले आ बड़ा नीक लगलै सुन के जे केना दुल्हा के पहिले तो खिसिया देलियै पिताऽ- देलियै या फेर बादमे जा क के मना भी लेलियै
-बनाबे के ऐसन वैसन चीज से नहि सोने गहना से मनावे के पड़ै छै
आ-तऽ ई नी- लेकिन इहे सब जनै छियै ने शादी बिआहमे जेना तनि ठिठौली नहि भेलै मर मजाक नहि भेलै तो अच्छो नहि लगै छै छै ने सुन सुन बुझाइ छै आ-अ
माहौले अलग रहै छै हँसी मजाक
तनिका ठिठोली हो- -गेलै तनिका हँसी मजाक हो गेलै तऽ नीक लगै छै देखै मे रौनक हो जाइ छै शादी विआह मे तऽ सब मतलब जेना ननद के सभाखन के समान अहाँ कर लेली
हँ सब लगभग लगभग भए गैल छै
हूँ
अभी अब देखै छियै पंडीजी तनि दे देब त दीदी तनि हमरा आरके ने एगो कॉल आबे छै तऽ हम अहाँके तनि कॉल करब तनि देरी मे
अच्छा न हँ ठीक ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक ठीक छै